बाज
हमरा कहलखिन मेंहदी लगा दियै ला
हँ तू कथी छी मेहन्दीवाली छी ही जे मेहन्दी
ओकरा घर मे नहि छै केओ तऽ लगा दिय लगा दियै हम कहलहु हमरा नहि अबैए हम कहलियै हमरा नहि अबैए
हॅं
कहलखिन्ह जेहन हे
किया ओकरा नहि आबै छै खुशी के
कहै छै नहि अबै छै कि जानय गेलियै की अबै छै नहि केना तेना करऽ लगले लगेलेै बाबा हे देख लेलखिन अहीं लग बजै छी कतहु बजबै नहि बहुते बात कहलखिन्ह मोन भऽ गेल कानै तेँ अहाँक
हँ तऽ खन हन ठीके तोरा मन कऽ देलकौ तऽ ठीके कह
आब जे किछु कहलकौ आ कह एलियै कनैत तते मारि मारबो फट्टा लऽ के हम कहलियै हे फटटा टटा लऽ के नहि मारब पैर आर
नहि ठीकेमे ने अभी देखिहि अभी किछु कहतौ शिवानी मम्मियो नहि छौ एगो बात कहै छियौ
मम्मी रहय
वाह गे दीदी वाह गे दीदी चालि छै खराब अपन काम बनता तऽ भाड़ मे जाय जनता बला तऽ काम करा लेतौ बादमे नाम फसा
बाद मे ओकर सभके मुह छुटल छै किछो बाजि दै छै ई कोनो बात छलै हमरो सब के देखहि मतलब हमरो सब के समान हरा जाइ छै तऽ हम सब थोड़हि जा कऽ कहि देबै जे चोरा हेलो नमस्कार
बर्तन वासन हेरा गेल तऽ एक लोक कहियो देलक जे अहाँके अंगना मे यै तऽ कनि द दियऽ समान सब थोड़बे लोक अपन आंगना में उठा कऽ लऽ जेतय खाय पीयै बला हेलो
नहि छै बाजियौ नै
हँ
उएह बात छै तऽ एखन आब एखनसँ आब ओकरा लड्डू रहै छै भरि दिन घुसियाल ओकरा दऽ तऽ नहि कहै छै कहै छै दीदी मत देआओ न वहाँ बस मारता है यहीं रखो ने कल्पऽ लगले तैयो कहलै बाबू चले जाउ जा रहे खानाबनाने लाइट कटा हुआ है तू अन्धेरा मे मत रहना तुम तुम्हारा मुंडन है न
हैं हैं बच्चा के नई नीक लगा गायित हेताई ओता
हँ बच्चा के नहि नीक लगे छै भरि दिन हमरा रूम मे रहत कहै छै दिनमे कि हमको इ रूम दे दो न हम इसके बदलेमे तुमको छोटा सा रूम देंगे की बजियौ ओकरा लग हम
हँ पचासे ठोला नीक गोटा छै तऽ पनिचोभ वाली दीदी आएल छौ तोड़े सबके अंगना मे रहतौ तऽ बात करबिहि आब तऽ
दिन मे सुतल रहथिन ओछैन कऽ देने रहियै
हँ तऽ चाचा वला रूम छौहे ने खाली ओएहमे अपन ओछान कऽ दी हैं
वैहमे कऽ देेबै वैह मे सूतल छथिन की कहै छै तऽ ओकरा दऽ एलियै डर हमरो होइया मोन मे बुझलियै हमहूँ नहि जाय चाहे छियै घोर सँ जे तखन से जे एलौं से तीन चारि बजे मे गेल दियाद एको बेर नहि जेबै तऽ ठीक बात नहि ने एक बेर गेलियी आ बाह बाहरे से बाहरे अन्दर तनन्दर नहि जाय छियै
ह रूम ई सबमे नहि जाइ हैं अंगने मे अपन सबके सामने हेमे बैसल रहिये माइंड में किछ अतओ तऽ कहियै ने हम तऽ रूम मे
किया कि ओकर अपने घरमे सब समान कतो से कतो रखि दे कि बुझलियै अपना सभ घरमे से ने गार्जियन से पुछलियै कि तू जनै छी ही के नहि जानै छही नइ आब ऐते ओकरा सबक सीधा तक जा चोराइ लेलके ले भाय एकर जवाब छै अपन से की करबै पहिने घर के लोक सब पुछबै पपा मम्मी
आ नई आब समान हेराओ गेलै हन सामान लेला थोरबे तू ल लेले तेल या घी ई कहियो बर्तन बासन हेरा जाय छै तो लोक कहियो देय छै बर्तन ई सब गलती सब कही चलि गेल होय सामाने सभ किछु क के देने
बाबा कहाइ छथिन
ह तऽ हुनका हुनका बेजती करते तऽ हुनका ठीके म खराबे लगतै त नइ लोक लंग आ तहर सब के अंगना ई बहुते सारा लोक के अंगना छै एगो कहते तऽ सबके पता चलि जेतै मायन ले मनजे भैया अर के घर मे सबके पता चलै जेतै जे एना एना एनामे इन्सल्ट होइ छै न
अपने अंगना मे छी आर दिक्कत क चूलबुल झगड़ा भा गेल छै न फोन खोलबो नइ करैय छथिन एहि दिन मे खोलबो करेलखिन तऽ जखनी हम फोन कलिए तखने फोन बन्द क लेलखिन पिता बुरा लागि गेल बन
ह तोरा तोरा इज्जत त नहि छै त क ख लिन बन्द करैल कत छोर दही तु हँ ई कोन चइल
छोइर देने छियै हम साफे अहाके की बुझाय है एक बेर खाली केलियए
इहे सब चाइल छोरा सब क हमरा नइ निक लगैय य काबिल वला कुत्तावला
सब दिक्कत ई छै बहुते फोन बहुते बार नइ न उठेने छिय तै सोचल
हँ तऽ तोरो चल कुत्ता वाला त छौै तू तऽ छै ही कुत्ते तोड़ा तऽ गाइर पढ़ैये क चाही ई ए अपन नइ परो गाइर
नीक सँ बात करयके छै
हँ गलती भ गेल
भिंडी भिंडी के आलू के सब्जी बनबै छिहीं ई कोन सब्जी बनाइ भिंडी के आलू के पहिले बार सुनलियै हम भिंडीके भुजिया चढ़ेलियै हं
हँ आलू भिण्डीके सब्जी बनबैत छियै बिना प्याज लहसूनके बनेबै कनी कथि यर ध क कथी कहै छै त
हमरो घरमे की कहियो समझ हमर बाबा जे छथिन ने से कहय छखिन की आ
मे
कओ नही नहि अथि अथि इयर फोन लगेने छ ते आवाज अबैत होतो
नहि छैक बगलमे अथी करै छियै आटा सनै छियै
सोचलियै की से अहा के जेहे टास्क अहो कम्प्लीट
हँ आ दोस्त के करवेलियै हन तऽ दू बारो बात केलियै त ओक जे छै ओ छै कहाँ के से पता छउ समस्तीपुर तरफ क त मैथिली केहन छै तऽ बुझते हेभी
हँ बढ़िआ जेका बुझैइ छियै
हँ तऽ ओकरा जे छै से
अरे ओ एले हन आहाँ के इ पता य
एं
हेलो आवाज नहि अबै छौ तोहर
हेलो
हेलो
हँ आ बाज
अंसु भेल ने
हँ अंशु सब जेहन तऽ जे छै अंशुे तऽ तऽ एतय रहै छल कनी ठीक छै अंशु रहारके ओत जे छै खुशबू जे ऐल रहो मुर्गी ओ केना बाजे रह ओ खा सभ एहन हँ अजबे टायब के बजै छै तऽ ओकरा दूबार बात केलियैन तब लेट भऽ गेलै आइये ओ प्रोफाइल टास्क बनेलखिन
हम कहले की से आइ सोनमजी एको बेर फोन नहि केललै इहो भऽ गेलै सुधांशु की
नहि तऽ हम फोन कर हम जे छै से एलियै हन ओतयसँ आ जे छै से खाना इसब खेलियै एक बार हम सुति रहलियै सुतति के उठलियै तऽ की कहे छै कनि किछु नास्ता कहलिय बना ले छिय ओहिके बाद जे छै से नाश्ता बनाके तब तोरा फोन केलिय तू नहि उठेलियह
नै हम दुबारा हम केलों कहलकौ नै आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे है ह नेटवर्क कबरेज एरीआ से बाहर
तऽ टावर तावर हमरा काट देना त हम चार्ज मे लगाक एमहर चाय ताय बनाबऽ लगलियै तऽ फेर ओक ओका फोन केलिये जे कहलियै की करियै ककरास से बतिएबो तऽ आइ बार ककरोसँ बतियो नहि केलियै हन तऽ जे छै से ओकरा केलियैनि तऽ ओ बनेलकै हन तऽ ओ जे छै से भौजी के तू कहैत छी जे नहि करैत छ भौजी के जाऽ कऽ कहलियै जे अहाँके लाउ डाउनलोड कऽ दय छी से एना एना बतिया तऽ कहै छै नै हमरा नए डाउनलोड करू हमरा नै ठीक बुझाय ऐ इ फ्रॉड ठीक छौ
ह कहति
हम कहलिए सब बात हम ई कहलियै अहाँ के दोसर किछु बात करैहाँ हमर से बात करे है राहुल भैया
एकरा की लागेय छय से बझलिए हमर बात सब अथी क दै
जा मथा मथे खराब भ हम कहलिये ठीक छै छोड़ दिही तब हँ तोहर बतिएबौ एगो भऽ गेलै ओ अथी कहै छै
हुनका चिनहै छि गै भइआ तऽ
ओ कऽ तऽ नामो नै‌ लेब अपने मिट माथत खा धे पा
हँ माखन भऽ गेलै मथतै ओ अभी कहैतै पप्पा बला नम्बर छैहे आथी कहै छै गोलू गोलुआ के हँ गोलुआ के जे छै फोन एगो रहै पुरनका वला तऽ ओ रंजन भैआ के देने रहिए ठिक करै लेल तऽ रंजन भैया से
हेलो हेलो अवाज किया नै अबय छै हेलो हलो